हेलो
की हाल चाल
ठीक छै हाल चाल अहाँके कहू
हमरो ठीक छै और नहेलौं सुनेलौं
नहि एखन तऽ भोरक सभटा काज केलौं हें भोर मे सभटा काज छले तहिके बाद नाश्ता बनेलहुँ हेँ सबके नाास्ता द देलियै ये आब फ्री भेलौं हे
हम अखने नहाँके एलहुँ हेँ पाठ पूजा सभ कऽ कऽ बैसल छी आब अहाँसँ गप्प करैत छी
नश्ता भेेल
नहि भेलै नश्ता
हम तऽ बनेलहुँं हेँ आलू परवल के सब्जी आ रोटी
वाह अहाँके तऽ सभटा काज भऽ गेल तहन तऽ
हँ सब काज भऽ गेल आब
हँ भरि दिन चैन छी
चैन तो नहि छी आ नोतऽ सेहो छै आ एकादशी जे आगू के
अहाँके ओतऽ सभ दिन नोते रहैये
हँ तऽ एखन उपनयन के चलैत छै ने
तहन तऽ बढ़िएँ अय नोत रहैये तऽ
नौतऽ अछि लेकिन तैयो बनायब खाना बनायब तैयो दिनमे दालि भात
तहन छुट्टी नहि अय कोनो तहन मजा नहि
कोनो छुट्टी नहि अछि
सबदिन जस्ते
अहाँ कनि ऊपर छत पर चलि जाउ
हम छतेपर ऊपरेमे छी
अच्छा कोनो बच्चाके आवाज अबैया तैं कहलहुँ
ओ अच्छा ओ हमर छोटकी बहिन पढ़ि रहल अय
अच्छा अच्छा
आबो आवाज अबैये
नहि आब नहि अबैये आब चिड़िया के चह चहाहट अबैये से बढ़ियाँ अय सुंदर लगैये
तहन तऽ डर मानी
नहि नहि कोनो डर के गप नहि छै
हम्म यदि कैंसिल कऽ देतै तऽ
नहि करत कैंसल कोनो बात नहि आर आइ भरि दिनमे की सब हेतै
हमरा तऽ डर लगैए रौदमे गप्प करैत सभ देखत तऽ की कहत
कतौ बैसि जाऊ आओर की करब
सभ की कहतै गलते पहिले सोचि लेतै
नहि सोचतै कोनो बात नहि छै फेर अहाँ आबि जायब नीचे न
एखन बहुत समय अछि छै एखन दूए मिनट भेले आर कहू खेनाइ मे की बनेबै अहाँ
आइ तम उएहे तीमन भात बनेबै
कथीेके
ओल के
बाह कनी हमरो पठा देब
एकदम पठा देब
ओल केना बनबै छी
पहिले ओलके काटि लेलहुँ
हूंम्म ओहिके बाद
काटि कऽ उसैन लेलहुँ
तकर बाद की करै छी
तकर बाद तेलमे छानि लेलहुँ
अच्छा ओहिके बाद
ओहिके बाद झोरमे खसा देलहुँ
मसाला सब द लेलौं
हँ मसाला सभके भूजि भाजि कऽ
ओना ओलक तरकारी तऽ बड्ड नीक होइये
हँ हमर फेवरेट अइ ओलके तरकारी
हमरो बड़ पसन्द लागैए ओलके तरकारी आ भात
अहूँ के तहन एक बाटी पठा देब
पठा देब तहन आइ हम दिन मे नहि बनायब तरकारी
नहि बनाएब अहाँ हमरा लेकिन अजीब लागैये
किये
नहि चलैए पढ़ाइ लिखाइ
से किये
की कहू एखन गर्मी छुट्टी अइ तऽ घरेपर भरिदिन रहै छी
अच्छा ओहि दुआरे
हँ तऽ घरपर कतेक काज सभ भऽ जाइत छै
माँ ठीक छथि अहाँके
हँ आब कनि सुधार भेलैए
दबाइ तवाइ खाइ छथि
हँ दवाइ तवाइ खाइए
नीकसँ ख्याल रखियौन आ हुनका खेनाइ पिनाइ नीकसँ दियौन दूध तूध दियौन
एकदम जरूर
बड्ड काज करैत छथि थकि गेल हेतथि कनि दिन हुनका आराम दियौन एखन
हमरा लेकिन डर लागैए
कथी के डर
कियो छत परसँ देखैत हेतै
कोनो बात नहि एहन कोन केओ नहि देखते आ नहि तऽ कनी अर भऽ जाउ
अढ़े छियै लेकिन तैयो देख
चौताल वाला पर वैसि जाउ चौताल वाला पर वैसि जाउ
चोताले वला पर छेलियै तऽ ओतऽ आवाज अबै छेलैये
नहि एखन नहि बौआ नहि बजैये आब नहि एत अबाज
हँ आब अत बैसि गेलहुँ हेँ
हँ आब कोनो दिक्कत नहि होय छै
बस कहुना सक्सेस भऽ जाय
आर कहू जे काल्हि रातिमे की भेल हर घटना से ओ कहू
कालि की भेलै त राइ तमे जे छै से हम तरकारी आर रोटी बनेलहुँ
सबगोटा हमसभ से खा लेलहुँ बुझेलहुँ आ खेला के बाद पता चलल जे तऽ हमर भाइजी अएलखिन आब हमर खेनाइए खतम आब फेर दुबारा खेनाइ बनेलहुँ हुनका खुएलहुँ फेर बारह बजे रातिमे सुतलहुँ
तहन तऽ डबल परेशानी भऽ गेल
बहुत परेशानी भऽ गेल की कहु एते सुंन्दर तरकारी बनेलहु जबरदस्ती खायए पड़ल आ हुनका लए घटि गेलै तऽ फेरसँ परोठा भुजिया बनेलहुँ
बाप रे बहुत मेहनत तहन तऽ भऽ गेल
बहुत महीना तऽ सुतबो नहि केलहुँं ढंगसँ बारह बजे सुतलहुँ हेँ फेर भोरे उठलहुँ हेँ फेर सब काज धंधा सब केलहुं हें
हँ भैयो आबि गेला आब तनि तऽ हुनका
हँ बैयो आब आबि गेला
कतेक मिनट भेलै
एखन छओ मिनट भेल हं
गोर लग
आओर चाय ताय सेहो बनतै
ओ तऽ बनबे करतै
सब कलम स एलै
नहि पता आब नहि आबथिन
तान चाय बनबऽ पड़तै भैया एल
हम भैया एलखिन हेँ आओर की सब अइ हाल चाल मां हेलो
आइब जाउ आहां
हेलो ब हेलो